हँ तऽ कहियौ ह ह
हैलो।
ह। हँ, हँ, मैथिली मैथिली।
हँ, समैझ गेलियै।
बुझि गेलियै। अच्छा, अहाँ बताउ अहाँ कि सभ खेलियै
ज्यादा कुछो नहि खेलियै राते खाना केहन होइ छै
केहन होइ छै, अभी के टाइममे दही चूरा आम।
नै नै रोटिये खेलियै।
अच्छा, छुच्छे रोटी?
नै, नै रोटी सब्जी खेलियै
अच्छा।
अहाँ सभ कथि खेलियै।
सब्जी नै तरकारी।
तरकारी हँ।
अखैन तक तऽ किछु नै अखैन तक तऽ किछु नहि लेकिन आब सोचि रहल छी जेके खा लिय कोनो निक निकूत बनल हेतै।
तऽ बनलै कथि खाना मे
मौस भात।
मौस भात, हमरो मछली चावल। अहाँ मौस भात, कहिआ खाय लगलियै
आ। अथि दलि भात।
दालि भात राइतो कऽ दालि भात।
हँ, हमरा भतखौ कहल जाइ छै ख
नहि हमरा सभके घर दालि भात नहि चल छै राति के
तऽ कि चलै छै।
हँ सभके रातिके रोटि चलै छै
अच्छा। तऽ बनि चुकाल हेतै खेनाइ एखन तक
कथि
बनि गेल हैत खेनाइ तब त एखैन तक।
हँ, खाना तऽ बनि गेल अछि।
आब खाय लऽ कोनो अच्छा, तऽ खाय लय आब दिन तकैल जेतै।
नहि, नहि दिने तऽ कयल जेतै बात अभी खायके मन नहि अछि।
अच्छा।
कर दे न आओर सभ पिछ। करे मछली चावल तू किना बात कर इस बक
हेलो।
हेलो।
हँ, बजियऔ।
मछली चावल बनल छै।
नहि।
मछली चावल, नहि माछ भात। किया बिसर जाइ छियै। कोन माछ।
माछ आब नहि पता चैत छै।
पुछि लियौ करोसँ।
आब, ओ माछ भात। कतौ आर से बन के आयल छै, हम कै से पुछि नानी के कॉल करै छी।
तकै
नानीके घरसे आयल छै।
हँ।
अच्छा, बढ़ मानी य नानी तब तऽ
हँ बहुत।
ह। एना नक हमो बर
क अहाँकेँ नानी अहाँकेँ नहि मानैय।
बहुत। बहुत है बहुती जादा। बहुते बेश।
हेलो।
हँ। अपना। अपना सब तऽ हेलो से किया शुरुआत किय नमस्कार से शुरुआत करियै तब ने मैच मिलतै कोय बात नय नेक्स्ट टाईम हेलो से नहि नमस्कार
हाँ ठीक छै।
थोड़ा देर कट करके देखे कि कुछ भी मतलब इफेक्ट पड़ा कि नहि ह।
कथि
कनिक देर कइट कऽ काईट अरे काईट कऽ देखै छियै कुछ
अहाँकेँ आवाज कईट रहल ऐछ।
कहलौ।
अहाँकेँ आवाज कऽ रहल अछि।
आ, आब जाइया?
ना एको राती ह
त। कनि काटि कऽ देखियै कोनो इफेक्ट पड़लै कि नहि एकर
ठीक छै।
मतलब ई नहि जे अपना सभ ओतऽ लागल रहो तऽ कोनो प्रभाव नहि पड़े।
कथी बजलियै कुछो नाए बुझलु हम
कहलऊ एहन नय हुए जे अपना सब एतऽ बात करैत कऽ कऽ क ओना हलाकी दस मिनट पुरबै के छै
हँ
ओहो कथी से रिलेटेड भोजन
भोजन
दैनिक दैनिक जीवन
हँ
चलू अहाँ अपन किुछो दैनिक जीवन के बारेमे बताऊ
अइो भोजन सँ दैनिक जीवन तक भेलै एके दिनमे
आ दस मिनट पुरबय छै कि
तऽ टॉपिक एकेटा रहतै ना
चलू भोजने पर रह दियौ चलू आब भोर कऽ दै छियैे च चलु आब भोर भ मतलब सॉरी रात खतम कर क काइल दिन वला गप काइल दिन वला खेनाइ के टॉपिक शुरू होैय छै
हँ त‍ऽ बाजू कथी खेली काईल खाना मे
काइल ओहो गरवड़ा गेल छी काइल दिन मे खेनहे नय छलियै
हेलो
हँ
तऽ बजियौ काइल कथि खेलियै खाना मे
छोटका पूछे घर क ई अजीब ऐप छै दिमाग खराब कै क रख देलक है मैथिली बाजनाइ जरूरी तऽ मैथिली बाजल नय होईयै सही से आ काइलहम खेनाइे नय खेलियै तब अहाँ अपने आहाँ अपने विवरण दिऔ खानाइ की खेलनाइ की सब क खेय ओहिमे खासियत की छै
ओहिमे कोन अहाँ के बहुत नीक लागल बताउ बताउ
हम ही बताउ
हँ हम नहि खेलिए त केना बताऊ नहि हम काइल दीन खेलियै नहि राइत खेलियै नाए आए भैर दिन खेलिए त हम द बतातै केना
जा काइल जादा नहि कुछ बस हल्का खेनाइ खेलियै
ह ता
हँ जेना जेना भात भऽ गेल दाल भऽ गेल आलू परोरके सब्जी भऽ गैल तरुआ भऽ गैल
ई परोड़के एगो खासियत छै जे हमरा नय निक लागयै
कथि ले
ह आइ कर हमरा नफड़ती कर छै, आइ जीवन मे छै जरूर बिना हमरा लऽ आ। आइ तऽ कहियो आइ तऽ कहियो हम परोर
परोर तऽ हमहूँ नहि खाइ छी हम अल्लू बिछ बिछ खाइ छीयै।
ओ, हो हो हम अभ कते, मिनट भेले। सात चालीस दू मिनट ओर दू मिनट ओर रुकऽ पड़त।
तीन मिनट। आ।
आ कत होतै छै। कतेक भाव गेले सात बावन हँ आठ भाव दै छै कएल राति मे हलाकि अपना सभके दस मिनट पूरा के बाद पूरा दस मिनट नहि हैत पाँचे सात मिनट हत कियाकि आइ फर्स्ट कॉल छै न काटि देल जेत इफेक्टिव छै, ओकरा हटा देल जेत। अपना टॉपिक पर बात करिय है, जेनाकि भोजन
हँ।
हू। अच्छा भोजन मे अहाँकेँ सलाद सलाद के खासियत कि छै कि कि हू, सलाद छै, बहुत बहुत जादा बेनिफिट छै।
फने फायदा होई छै।
ह, ह।
हँ।
स्वास्थ्य के लेलऽ फायदेमंन्द रहे छै, आँखि के रोशनी बढ़े छै, ताहि दुआरे भोजन के साथ सलादो बहुत जरूरी छै।
हँं, से तऽ छेबे छै, पर दिनक के खाउ रातके नहि खाउ आ सर्दी हो जाइ छै।
हालकि हम चारि पाँंच साल सँ कोनो बरा ऐटेनड नहि कऽ रहल छियै लेकिन हम जहन छोट छलियै बच्चा छलै जे करे छलै बारती तय टाइमे हमरा लागैये हम सलादे सँ पेट भरि लै छलियै हमरा एतेक पसन्द यए जेकरा लोक घास भूसा कहे छै। हू, नहि, नहि बहुत आदमी घास भुसा
हम तऽ आइ सुनलियै घास भूसा कहैत छै
नहि जे डाइट पर नहि रहे छै तऽ ओरा लोक कहै छै ने घास भूसा खाइत रहै छै। त हमरा ओ घासे भुसा ठीक लागै छै
घास भुसा नीक लागे है तऽ ख हँ तऽ खायलभिय घा सा अथि नहि खा सकै छै कोनो दिक्कत नहि छै
हँ, सोचि रहल छी काल्हि पते ओते चीबै
हँ वहाँ तक स्कूल बढ़बे करैत छै। हँ।
ठीक रहतै ना
आय
ठीक रहतै ने ओकरे भोजन बना लेब अपन फेवरेट सॉरी सॉरी पसीदा भोजन
हँ निको रहत
आनामे क टाइम लागत
ओना आइ कथी बनले घरमे
हमरा हम घरे मे गेलियै ह
कथिला
रूसल छियै घर से
कथी लए
रूसल छि ओनाहितै
घरमे खेनाइ नहि भेटै है महतारी नै दैत हैथि
घर में खाना के त पीछे पड़ल छै सब लेकिन हमही नहि खा खाय लए जाइ छियै
कैला
कथि
हे ठडी ह छै
हँ हड्डी हड्डी के देख ले म ह हड्डी हड्डी करै या
आय कोइ किछो नै कहतै
कोइ तऽ हमरा हड्डी हड्डी कहलक
हँ कान बाजा
भऽ सकैत छै
ओना तक बस तीस मिनट कनि आओर छै हँ
तीस सेकेंड
हँ तीस सेकंड कनि आओज
आ
खतर य भऽ गेलै सुन च किसी से भी कुछ भी हँ तऽ आइयो खेाना खेबाक के विचार छै कि नहि छै
देखै छियै हालकि बारह म कलीट भऽ गेल छै तऽ एक बेर काटि क के चेकयलय ने